हेलो
हँ छते पर छी हँ
अच्छा अ हमहुँ छते पर घुमि रहल छियै
इम्हर तऽ कनि-कनि बारिश होए लगले आब
इम्हर उमस भेल छै भाभी इम्हर तऽ बिलकुल साँझो जेकाँ नहि भेल छै कनि-कनि उमस जकाँ भेल छै पूरा एना लागि रहल छै बादल जे का लेकिन हतै नहि एको रति नहि हेतै
इम्हर तऽ तीन चारि दिन से ठंडे मौसम चले छै हम सोचे छीै कनी गर्मी भऽ जेते तऽ नीक लगतै बौआ के कनि ठीक भऽ जेते सर्दी-जुखाम
उमहर के बिलकुल अ पॉजिटे चलि रहल छै तहन तऽ ओम्हर मौसम ईमहर एते गर्मी पईड़ रहल छै कि अहाँ गलियोमे एना घुमि लेब ने कनि तऽ पूरा पसीना सऽ तर-तर भऽ जैब
अच्छा इमहर त बच्चा ले तऽ सर्दीे आबि गेलै एक तरफ सऽ इहे छै
बौआ तऽ अन्दरेमे हेत ओकरा त नहि अनने हेबय
नहि ओकरा हम नहि आनै छियै छत पर कियेकि। एहिमे अलाउड नहि छै ने केकरो आवाज तैं नहि एनलियै ओकरा नीचे राखै छियै हम माँ लग ओर ओनहियो बौआ सुति गेल छै एखन
छियै तऽ अहिना घुमाबै ल लब लाबे छियै कि नहि
नहि नै नै ओकरा नऽ नजर बड लगै छै। कियो देख ले छै एकटा एकटा इमर हहहहह
राखू
एकटा पता नहि के छथिन इमर ओ आबे छथिन माँ के ढूंढ़े लए माँ से बात करै लए हुनकर नजर बडु खराब जे ओ जे जखन जखन बौआ के देख लेय छथिन तऽ मोने खराब रहै छै बौआ के चारि दिन पाँच दिन
तऽ ब मम्मी के कहल करियो कि बाहरे जाकऽ बात कऽ लेल करू घर नहि आबऽ दियौ घर मे तऽ बच्चा रखबे नऽ
ती ओ मतलब एकटा होए छै ने कि घर पर आबै छै आब सबके बुझल छै इम्हर कनिया रहै छथिन तऽ आवाज दऽ कऽ आउ ओ तऽ आबि कऽ दुआरै पर बैस रहै छथिन आ दुनू घर दिखाइ छै। नाम नहि हमरा बुझल अए। आबै छथिन अ अचार लऽ कऽ जाय छथिन त कखनो आमे लऽ केऽ चलि जाइ छथिन परेशान ठीक छै ओना हम तऽ बेसी नहि करै छी लेकिन आब कनि बच्चा वाला घर छै। आवाज दऽ कऽ आबक चाही, आ बौआ
हँ, सह तऽ, अहुँ के तऽ अगर बच्चो नहि। छै, तऽ अहाँ कनिया छियै तऽ, अही अहीं दुआरे कनि आवाज दऽ कऽ आउ।
हँ, ओ नजर बड नजर खराब छै। और एकटा आवाज दऽ केऽ एते तऽ, हम कनी बौआ के छुपा लेबै ने उम्हर- उमर लऽ जेबै। सेहो नहि न, डायरेक्ट आबिये जाइ छथिन अन्दर।
आओर की तऽ पता चलतै तहन ने, कतहु सुताइए देबै, कनि अथिये कऽ देबै।
हँ, कनि घरे में फोन -तोन दिखा क, घरे मे रख बै, से
तऽ माँ मम्मी के कहि देल करियौ ने, कि अहीं जााके बाहर बात क लेल करू।
सएह माँओ कहै छथिन, माँओ सएह कहै छथिन। न, कि कम से कम उमहर से आवाज तऽ द देल करियऔ, कियाकि कनिया रहै छथिन इमहर। आ माथ पर साड़ी नहि रहे छै। इहो ठीक बात नहि छैय ने कि, अहाँके सामने माथ पर साड़ी लेती। कम से कम पहिले कहि देबै ने।
ऽ मम्मी क कहियो, एकबेर कहि देथिन एना कऽ कऽ।
ओ नहि बुझै छथिन। ओ बड अथी छथिन, माँ कहै छथिन हमरो बात नहि सुनै छै।
सामने वाली काकी द कहै छियै, कि कोन काकी दे कहै छियै?
नहि एकटा छै, अपन सबके कॉलम के ध्यान रखे छै ओ। अ की कहै छै, वएह आबै छै बेसी। आ जहिय आबै छै, जहिया जहिया आबे छै, तहिया बौआ के मोन खराब निश्चित छै, तै हम सब घरे मे लह सन, सरसो तेल, हिंग राखे छिअई, सब कखनो आब जे छै, कोनो भरोसे नहि छै ओकर बड़ अथी छै, खेनाइ अहाँ बनबै छियै कि नहि?
हम, हमर हमरा आबे य लेकिन हम बनबे नहि छियै, हमरा ई अछि कि ने, अ हम बनाबय लगबे ने तऽ मम्मी हमरा से रोज बनायत।
लेकिन एक दिन ने एक दिन, तऽ बनाबे पड़त खेनाइ।
हँ से हमरा आबैया, हमरा ने नॉर्मल खेनाइ हम बना दै छियै, बिना झिझक के जेना दालि -भात सब्जी भए गेल, भुजिया, तरकारी सब, सब बना देय छै, जेना कोनो स्पेसिफिक चीज बनत, जेना अ केना कहू, जेना अह अपन गामक सब्जी केयओ। अरिकोच- तरकोच भ हो गेल। से सब नहि होइए हमरा बनेय। सबटा सब्जी सब, कठहर -तठहर बढ़िया, सबटा बना ले छियै, लेकिन हम बनबे नहि छियै। कि हम बनबऽ लगबै ने तऽ, मम्मी हमरा तऽ रोज बनबेतै।
हँ, हमरो ओना नहि आबे य, लेकिन लेकिन ई छै कि, अगर केओ जिद्द करते जबरदस्त ती त बना देबै, ओना नीक जेना नहि आबै, लेकिन नहि माँ नहि बनाबऽ दै छथिन, माँ कहे छथिन, अखन पहिल बेेर आयल छियै। आराम से रहू। फेर दोसर बेर आयब, एखन तऽ बौआ छोट छै, पहिले तऽ बौआ छलै पेट मे। तऽ किछु नहि करै छलियै, आब बौआ भऽ गेलै, तऽ माँ आओर नहि कर दै छथिन। हं माए बनाबै छथिन खाना ताना
अहाँ एम्हर उम्हरऽ क दै छियै बौआ के देखै छियै सैह ने और की यार अहां मजा करू ने एखन दोसर बार आयब तऽ सब काज करैत अहाँ से लिख के ल लिय।
कहै छखिन अखैन आराम करू अखन तऽ हम छी करैवाली फेर बादमे अही करब
घर जाएब तऽ या भाइजी थोड़े ने कऽ देथिन उम्हर तऽ करबे करब सबटा
हँ, आब सोचै छियै केने रह नोएडा में समझ नहि आबैये कियाकि बौआ छोट छै। घर देखनै खाना बनेनाइ ओ काज पर से ऐथिन तऽ टाइम पर खाना पीना हुनका खाना चाही टाइम पर
अपने सबटा मेनेज भऽ जायत, जखन ओमहर रहऽ लगबै ने तऽ कनी दिन दिक्कत होयत ओकर बाद सबटा मैनेज भऽ जायत केना अहाँ कोन टाइम पर बौआ के सुतेबै केना ओ खेलेतै आओर केना अहाँ सभटा काज करबै सभटा भऽ जायत कनि दिन दिक्कत होयत बस आब सोचियौ ने अहाँ खुदे उम्हरे रहितिये तऽ फेर अहाँं गाम एबतिये तऽ फेरो अहाँ के गाम मे बड़ा आसान लग ते जखन अहाँ इम्हरे रहैत रहितियै तऽ कि हँ यार हमरा एम्हर किछो नहि करऽ पड़ैये लेकिन उम्हर तऽ अहाँ मैनेज करितियै फेरो आब वैह छै कि पहिले अहाँ असगरे छलौ हें आब बौआ भ गेल हे तऽ बौआ के अपन देखय पड़त। अखैन जते दिन रहि सकैत छी गाम मे रहू अपन आरामसँ।
आब बौओ ऐ के बाद एते दुलारू भ गेल छै सब लार प्यार मे रखलखिन हें बड दुला बड दुलारु भऽ गेल छै।
ओकरा अहाँ सैह त ओतहु अहाँ रहबै आ असगरे ओकरा छोड़बै तऽ फेर ओ कानत।
हँ बड दुलारू छै। कनिके कनै छै तऽ बौआजी बाहर लऽ जाइ छथिन घुमाबै ले। फेर कनिके केने छै तऽ माँ ले ले छथिन। आब आब दुलारू बना देलखिन हं सब किछु तऽ हमरे झेलवा के उम्हर जाकऽ। सैह परेशान भ जाए।
पहिल पोता छैे ने तऽ दुलारू नै हेतय। हमरा सबके बुआ बनेलकै, कैये ओ त दुलारू नै हेतै क कहू त अहाँ हेबै दुलारू की होत
आइ भोरे की भेलै अथी हम गेल छलियै बाथरूम तऽ माँ के हम कहलियै कि माँ बाबू के मतलब बाबू के देखियौन हम आबै छी बाथरूम से माँ कहलखिन ठीक छै और हम की करे छियै डेली ने ओ नहाय वाला बाथरूम में एक बाल्टी पानी भर के राखे छियै कियाकि हमरा तीन चारि बेार जाय पड़ैये बाथरूम त टोटी चालू करबै ओहिमे पानि भरतै तऽ एक दू मिनट तऽ लगिए जेतै ताबतमे बौआ गुड़कैत गुुड़कैत उम्हर पहुँच जाइ छै कोना मे एकदम। पानी भर कऽ राखे छी कि जेबे जल्दी सब पानी दऽ के आबि जेबै हँ। तऽ आइ की भेलै माँ के कहली माँ बौआ के देखबे आबै छी। तऽ माँ कहलखिन ठीक छै। जहन वापस एलियै तऽ बाबुए माँ के ध्यान रख ठीक छेलैए। आ-आ-आ कऽ कऽ सुताबै छेल बाबूके माँ सुताबै अ, मतलब हम माँ के कह के गेलियै लेकिन जहन वापस एलियै तऽ बाबू बुए माँ के ध्यान राखै छलैए, हँ-हँ सुताबै छलियै ठोक-ठोक कऽ। हम
हूँ, कहै छलैयऽ अहाँ कते ध्यान राखब हमी रैख दै छी। जे अहाँक ध्यान
खेलियै हम, हम हँसलियै तऽ ओहो हमरा देख के हँस देल। तऽ रम्भा कि कहलियै तऽ माँ कहलखिन देखियौ ई हमरे सुतबैयऽ।
यार, अहाँ तऽ हमरा वीडियो कॉल नै करा दै छी। मधु दीदी आबे छलखिन कि नैं तऽ हमरा वीडियो कॉल कके रोज-रोज भोरे-भोरे हम उठै छलियै सभसँ पहिले ओकरे देखै छलियै यऽ हमर नऽ, मुँह कान में नै कांची-पीची लागल ऐल वीडियो कॉल फेर हम ओकासँ बात कऽ रहल छियै। रोज डेली-डेली हमरा वीडियो कॉल घुमा दै छलखिन एं रोज देख-देख कऽ ऐना कऽरे छलेै। कखनो फोन मे देखै, कखनो मधु दीदी के। कखनो फोन नै, देखतीही दू- दू टा लोक कतऽ ऐब गेलै।
हमरा लऽ चील जेत तेओ हमरा देखते नऽ तऽ हमरा चीन्ह जेतै, हमरा सँ एत्ते बात केलकै ने ओ
हँ
हमरा चिह होते हम तऽ कैह रहल छी अहाँके यार कि एत्ते मून लागल ऐने या तऽ हम ऐब जाउ यांएही ऐब जाउ।
अहीं ऐ सभ ऐब जाउ गामे। कियाकि इमहर बड छै, जगह हरियाली छै एखन तऽ बच्चा ले तऽ गामे घर निक रहतै, जाबे तक बच्चा छोट छै, हम्मर बड़ी मम्मी कहै छलखिन ऐं कि बच्चा के कनि, गामो के हवा पानी लगबाक चाही।
अं, एखन छोट छै ने तऽ ओ भाय इम्हरका पोल्यूशन देखने छियै अहां? बहुत छै इम्हर गाम मे हवा एते शुद्ध रहै छै तऽ ओकर बचपन कनि उम्हरे बीते नऽ, आ हमरो सबके के तऽ सेम इएह छै जहन हम सब भेल रहीयै तऽ हमहू सब जादा टाइम तक गामे मे रहल रहियै।
हँ, हमर बड़ी मम्मीयों कहै छलखिन कि नऽ गाम मे जते बौआ रहतै तते नीक। बाद मे तऽ फेर इम्हरे रहवाके छै लेकिन गाम में, जे हवा पानी छै
हूँ हँ, उम्हर तऽ अहाँ जादातर घरे में रखबै, बौआ के भात
हँ, उमर कतऽ जे, उमर कतऽ जेबै? कियाकि लऽग में केयो छथिन नै काकी माँ सभ। ओनो चाची माँ सभ छथिन। औ जे दीदी छथिन से कनी दूर रहै छथिन तऽ हुनका लग मे नै नीक लगै छै। अपना-अपना होइ छै। आ दीदी कनी अ-ओ भऽ गेलखिन तऽ नै नीक लगैयऽ। अहाँ सभ रै तियै आस-पास मे तऽ बजा लेतियै या हमही सब आयब जेतियै बौआ के लऽ कऽ।
अरे आयब जेबै, एम्हर एबै नऽ तऽ और जब तक अहाँ एबै तब तक कनि और अथी भऽ जेतै ओ।
हँ, तऽ ठहुनियें दे लगलै आ तऽ दो-तीन महिने बाद चलऽ लगतै।
आ चलऽ लगतय तऽ और अहाँके परेशान करत।
बस ई छै केओ मौगी आइब जाइ छै से हमरा नय नीक लगैयैऽ। एत्ते बिमार नाक बाटे उल्टी, मुँह बार- बहुत परेशान भऽ जाइ छै। एकर साँस रुक जाइ छै उलटी जे होइ छै नाक बाटे तऽ। ओ औरत पता नय केहन नजर छै ओकर
होय छै केकरो- केकरो
ओर ओ ऊपर स इ कमजोर छै। कमजोर के उल्टी जे हेतय नाक बाटे तऽ कनि मनी तऽ साँस के तऽ दिक्कत हेबे करतै। साँसे रुइक जाइ छै ओतऽ माँ छथिन त हमरा बड्ड घबराहट भऽ जाइयैऽ।
सारो
घबराहट भऽ जाइयैऽ हमरा। हँ
अहांतऽ नऽ बड़की मम्मी के कहियौन हुनका कहथिन कनि, भाइ एना- अना कऽ क नय कहथिन, लेकिन एना कऽ कह थीन की अहाँ कनि न, कनिया एनाहिये बैसल- तैसल रहै छथिन, तऽने अहाँ कनि न कनीयौ हकार बाइरक।
घर सोध लेलकै। की जहिया आबे छै तहिया दुख दर्द लईये क इनै कहियो हँसी मनस आबे घरमें जे नीक लगय। दुःख दर्द त
ई एना भऽ गेल, ई ओना भऽ गेल
ई दुखाइयै, ओ भऽ गेल, ई घरवला मारलकै ई- ओ बेवजह दुःख -दर्द। घर सोध लेलकै, उ बार- बार। ओ बेसी काल ओ शनिवार और मंगलवारे
तऽ भाय किछो कैेयेऽ देतैऽ। ते हमरा तऽ लागैयैऽ। एका त गाम के लोक सब यैह होइ छै कनि मनी। कहै तऽ छी हम, कनि दूरे राखू हपन बच्चा के।
ओ बड्ड अथी छथिन ओ। अभी तऽ आब कऽ गेलखिनहें, लेकिन बौआ सुतल छलै घरमे। हम और छुपा देलियय। हँ फेर कहियो बौआ रहतेअं- बैसल तऽ आइब जाइ छै फेर माँ दऽ दै छथिन।
तऽ अहाँके जेना बुझल अइछ कनि कि इहै दिन पर आबै छथिन तऽ कनि अथिए राखल करू। अच्छा नय अय। चौकन्ना हॉल करू।
कोनो टाइम टेबल नय। माँ ओय दिन नोएडा वाली काकी माँ लग छलखिनने तऽ हुनका पता छै कि ओ इम्हर छथिन। तऽ घरमे नय न- नय एबाक चाही न। तैयो घरमे आइब गेलखिन ओ। तैयो आइब नय कुछो। एकटा बगल मे रहै छथिन ओ परी मयंक, से परी